जयझूल जय झूलेलाल। मां जयपुर मां थी ॻाल्हायां। तां किथां था ॻाल्हायो?
असां कटनी मां, हा हा हा।
अच्छा अच्छा, तां आया आहियो कॾी जयपुर घुमण आयो तां।
हा, मुंहिंज निरान जी शादी हिते ई थी आ न, त असां आया आहियूं घुमण ॿ टे दफा।
अच्छा, किथे किथे घुमी आयउ तां हिते?
हुते त वधीक न घुमयाआयूं कुछु कुछु चीजूं न म उन नयाणियूं माण्हुनि में घुमायो हुयूं हवा महल थी वयो हे सभु थोरी थोरी बहुत चीजूं बाक़ी त, शादी ॿादी में थोड़ी जॾी त तॾी आयसि तॾी त टाइम मिलियो न हुयो।
हा पता त तव्हांखे टाइम थियो हूंदो।
टे साल थिया आहिनि, हा टे साल थी विया, हा।
त हिते जी टी वगैरह घुमियायो डब्ल्यूटीपी वग़ैरह। अच्छा
हम्म हम्म, मुंहिंजे त असकर माण्हुनि जय घर मां ई ॻ्हाइण थो थिए वेठो।
अच्छा। ह ह ह
हा हा हा, जॾी हा जयपुर खां ई वधीक माण्हू सभिनि खां वधीक जयपुर वारे माण्हुनि खां ई ॻाल्हायो आ।
त सुठो न जयपुरा माण्हू मिठा सुठा आहिनि ॾाढा। सुठे माण्हू सां ॻाहण बि थींदा तव्हां जा सिंधी उअईं मिठा सुठा थींदा आहिनि।
हम्म हम्म हम्म।
असांखे सिंधी वणंदा आहिनि। मां त हाउस वाइफ आहियां।
अच्छा, मां बि हाउस वाइफ ई आहियां। मिरई थोरो टाइम निकिरे थो त ठीकु आहे हलो भाई।
हा छोकी हाणे ॿार वॾा विया आहिनि त असां उहो बि थोरो फ्री थी विया आहियूं, जीअं त लॻे थो कुछु न कुुछु एक्स्ट्रा कयूं त सोचियोसीं त हुअं ई पे भई मुंहिंजा ॿार बि चवनि भई मम्मी तवां ॾींहं जो फ्री था रहो ऐं फालतू वेठे पोइ दिमाग़ु फालतू हलंदो आहे जीअं। पोइ कॾहिं चवंदी योग त वञो कॾहिं चवंदी मम्मी माना सुबह टाइम वॉक ते वेंदा कयो, तां पहिंजे साहिड़ियूं ठाहियो। हाणे हिन उम्र में ख़ासि करे चाए थी कंहिं सां साहेड़ी ठाहियो उहा ॻाल्हि अलॻि थी वञे अऊं भई जेके कुंवारे हूंदे जूं सहिड़ियूं आहिनि ऊओ त अलाए कहिड़े कहिड़ी जॻह ते वेयूं हली, अऊं ॻाल्हाइणु कोन थींदो आहे मिलणु कोन थींदो आहे। त इंसानु हा, असांजे में छा आहे वरी पाड़े में छा आहे मारवाड़ी वधीक आहिनि त छा पंहिंजे हिसाब जा आहिनि।
अच्छा, न असांजे हिते त वरी सिंधी क ई आहे, पूरी सिंधी सिंधी आहिनि।
न असांजे हिते भई सिंधी आहिनि ई कोन, त कॾहिं कॾहिं ॾाढो लॻंदो आहे। जीअं पर कॾहिं कॾहिं लॻंदो आहे सही बि आहे। पर वरी लॻंदो आहे ॿार ॻाल्हाइणु कीअं सिखंदा सिंधी। ॾिसंदा हिकु ॿिए सां। हा, त मुंहिंजे वॾी धीय खे त ॾाढो शौंक़ु कोई सिंधी ॻाल्हाइण जो, सिधी लाॾा वाॾा जे थींदा आहिनि, सत्संग वतसंग थींदा आहिनि, भई किथे वेंदी आ भई लैडी संगीत वग़ैरह में किथे किथे वेंदी आ न, बुकी बुकी वेंदी आहे न, त हुनखे चवंदी आहे ख़ासि करे तॾे त भई भई लाॾा हिवारा हलायो ही वरा सिंधी लाॾा हलायो। पोइ नचे टुपे जीअं
हा
जीअं मुंहिंजा पेका बि छा जी, ह हा हा थींदा आहिनि हिते बि थींदा आहिनि पर असांगजे घर खां छा थोरो मंदिर परे आहे।
अच्छा, असांजो त जस्ट बॻल में ई आ घर जे। बिल्कुल ही हम
असांजे भई त पासे में कोने त वरी वञण लाइ सोचंदा आहियूं वरी छा असां आनंदपुरी आहियूं त वरी गुरू खे वधीक मञंदा आहियूं अच्छा असां ॿि अन, अच्छा अच्छा। त भरी पोइ सत्संग वसंग उते थींदा आहिनि न, हा।
हा असांजे ससंघ में हिन जो नालो वठलु आहे न आनंदपुरी जे हाणे वेंदा होॾे उ महिल दरबार।
हा
अच्छा
हम मथो खाई वेई आहे ममी हाणे सौ साल थी वियो त ॾाढ धूम धाम सां मन्नाईंदा। तव्हां हलो, मथो खाई वेई आहे। हा हाणे वॻा वॻा आणे त रखिया तईं मम्मी न हलणो तव तांखे के ॿि हालत में टे सौ साल हा हलो सौ साल शइ हिनखे गुरूमां जो बरॾे आहे शायदि अलाए कहिड़े हिसाब सां सौ साल पूरा थियनि हुनखे।
अच्छा
त ही सितंबर में मनायेन था न बीस सितंबर शायद त ॾाडी धूमधाम सां था मनायेन ॾाढो मत मतलब ॾाडी भीड़ थी अचे हा
अच्छा न असांया मम्मी पाप पा त हाणे तां वनन सतरा तारीख जे जूमें ॾींह वेंदा की- मतलब हाणे मौकों थींदो न हुनजों गुरु पुर्णिमा जो अउ उनखा पहेरेई मतलब थी था अचन ॾाडीं ॾाॾीं भीड़ में वरी घुमी न पाईंदा न
हा-हा न, न भीड़ भई ओइ मुखे भी ड्रप पयो लगे मुंहजे थोड़ो पेर में सु तु‌ बुधाय त उहोई सोचा पई मा वंना उते पंध करे सघा न करे सघा त निशू चयति मम्मी गुरू उहोई मुहिंजो धीय चयति गुरू माॅं अज वेठा है मम्मी हल्लो हल्लो तहां थोरो सो पट पट वट बधजों थोडों सूर तव अञा त टाइम तस सितंबर में तेस ताई ता ठीक थी वेंदा त तेस ताई भई मां ईलाज त कराया पई थोड़ो सो मतलब छा ए पेर जीथोड़ी सी हॾॾी निकरी वई आहे त फिजीयों वारे खे ॾेखारया कया पई त ठीक थी वने त हिनजी ॾाॾी इच्छा तस खुद त वगा वगा वठी पांजी पूरी तैयारी करे वेठी आ चई तां हलो ता चाहे न हलो मां त कंहिंसा गॾ भी कहिंजी भी आंटी वांटी जेका वेंदम मा उनसा गॾ ज़रूर वेंदम
अच्छा तहाई धीअ यो नालो भी वठल तव
हा मुहिंजे ब छोक पर बिनिन ॼो नालो वर्तल आहे अउ वतन भी हुनन आन न, न अञा वीह नंढ़यू आहिन टेवीह साले जी आहे हिकड़ी वीह साले ॼी आ
त तहां पेरेई नालो वठराय रखव शादी खां
नालो त हिनन बचपन में वठी छॾन, अरे, त सत्संग में ईए त बुधाईंदा आहिन न। भई हिकडी गाल बुधायो जरूरी आ की शादी, शादी करे असां जिंदा ही रहूं? असां हुजू न हुजूं, त नाम दान त तहां इह पया ॻाल कयो नामदान त मुहिंजी धीअ खे मतलस मतलब थी वई न। त मां हाॅस्पिटल मा घर आई हुयस, शायद मुखें अठ ॾींह अन्ना थिया हुआ। ओॾी महल असां अम्मा जी आयल हुआ, त मुहिंजी सस त ओॾी महल म् त मुहिंजी मतलब धीअ खे खणी करे चई मां त दरबार ती वनां तू पहिंजो स्नान पाणी करे वेह मां अचांति। ओॾी महल दरबार में खणी वञीं करे अम्मा जन सां गॾ वञीं करे लगे तो सुमारे छॾेस् हिंनखे, अउ हुनन शायद कन में जेको चवणो हुन शायद कन्न में चई छॾई। असांखे कहिड़ी खबर असांजी जिंदगी केतरी आ, त पांजे सतसंग में त हां न पांजे सतसंग में त ईए चवंदा आहिंन, न भई नामदान मतलब जेतरो जल्दी वठो ओतरो सुठो आहे। हाणे कोई इंसान पंद द्रह साले जी जिंदगी आहे, कहिंजी वीहे जी आहे, कहिंजी पंजे साले जी कहिंजी ॿी साले जी असां खे कहिड़ी खबर? त नाम दान त हो पैदा थींदे ॾई छॾींदा आहिनि, कोई रोक टोक कोन्हें पांजो त भई नाम आहे भी सवलो अउ मिलंदो भी सोलत सां आहे।
हा न राधा स्वामी में त ॾाढो हुन मिलंदो आ। ॾाढो असांजे हिते जीअं हाणे हरे माधव जो दरबार आ त उहो बि व वरसी वरसी में ई नालो ॾींदा आहिनि, जीअं हुननि जी वरसी थींदी तन न। तेंमल नामदान ॾींदा आहिनि, वॾी वरसी हूंदी तनि पो टे ॾींहं ते नामदान ॾींदाइन, इदाईन चङा माण्हू ॿाहिरां ॿाहिरां
सतसंग मतिलबु सतसंग बि सहुला सुठा, अउं मतिलबु ॾिसो प्रसाद बि केॾा खाराइनि ऐं सहुले तरीक़े सां नामदान बि आराम सां ता ॾियन, कोई टाइम कोने को कुछ कोने, मां बि जीअं मतिलबु हिक महिल पार्क में चकर लॻाइण वेई हुयसि त रस्ते में दरबार पई, ईंदे महिल मां दरबार में वियस जीअं त भई मथां त टेके अचूं त हुते भाई जी वेठी वेठा हुआ, मतिलबु शाम जो टाइम हो शायदि पापड़ पिया खाइनि आराम सां वेही करे चांहि पिया पीअन त मूंखे चईं छोकिरी हेॾां अचु, मूंखे शादी खे अञा मतिलबु थोड़ो ई टाइम थियो हो शायदि पंज छह महीना ई थिया हुआ। असांखे असांजो गुरु कयल कोन्हे माइटनि में जीअं, त मूंखे त सम्झ ई कोन्हे बि नाम छा थींदो आहे, जीअं मूंखे त अंजाने में मिली वियो नाम जीअं त मां वियसि त न मूंखे चवनि ता हे छोकरी, अचु हेॾा अचु अचु पापड़ खारायईं त मूंखे पापड़ खाराईं, पो चवनता नामदान वरितलु तई मूं चयो मांसि न अई छो? असांजे पेमेंट तूं घर में आईं आहिं तुंहिंजो नामदाल कोन तई वरितलु। हेॾा अच पई त तोखे मां नामदान ॾेईं, मूंखे ओॾी महिल नामदान मिली वियो। न को मां को प्लान कयो, न को मां सोचो, न को सम्झो, ऐं जेॾी महिल नाम ॾिनानि मूंखे त नाम जी वैल्यू कुछ ख़बर ई कोन हुई, जीअं छा थींदो आहे छा? मां त घर वञी पंहिंजी ससु खे ॿुधायो मम्मी आ न भई पाम भाई जी मूंखे नामदान, चयईं तोखेे एॾो आराम सां नामदान मिली वयई तोखे मूं चयोमांसि
पर हीअं वरी न हूंदो आ न मतिलबु थोड़ो मन में लॻे, उ त इंसानु वठे न नामदान। ईअं थोड़ी न की बसि सॾु करे वठऊं ऐं वठी रखो, पो असांखे कीअं सम्झ अचे?।
हा त अगरि ॾिसो, न ॾिसो अगरि थोड़ो सो मतिलबु कठिन सां कोई शइ मिलंद आ त हुनजी वैल्यू वधीक रवंदी आहे।
हा,
जीअं मां हिक मतिलबु जीअं मासां आनंदपुर वेंदा आहियूं, त गुरुू मां जीअं आमतौर सां थोड़ी संगत सां गॾु घुमंदाइन या कंदा आहिनि जीअं।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
गुरू मां मतिलबु पाण हुन्हनि जे दर्शनु तरिसंदा आहियूं जीअं ऐं अगरि उ नॉर्मली जे पंहिंजे करे बीह रहनि त उन जो उहो मतिलब बक़्त घटिजी वेंदी न हर शइ जी कुछ बि शेवा हुजे भले। जेका शइ आराम सां मिलंदी आहे हुनजी वैल्यू घटिजी वेंदी आहे त हिकर मां छा अमरापुर वियसि। त अमरापुर में जेके हुते गुरु आहे न उहो मतिलबु असां जेके हीअं घुमनि पिया जीअं। त मां हुननि ॾीस करे हैरान थी वियस छो मां फोटो में ॾिठो चयोमि गुरु त ईअई एनत मुंजो घोट मूं सां गॾु हो। मूं चओ ही गुरु त हिते ईअं ई पिया घुमनि अऊं पांजा गुरु त ॾाढो मुश्किल सां मतलबु आज्ञा वठणी पवंदी आहे।
हा जीअं हाणे असांजे पेकनि में निरंकारी जो वठलु आहे। हिते आनंदपुर जो आ हरे माता जो बि दरबार आहे मबिसो सभु अलॻि अलॻि आहिनि। पर सभु गुरु हिक ऐन पर उहे ई असांजे हिते मम्मी पापा जो नालो व हलाइदीं आ भाभी तो मांजे मांजे हसबैंड जो वठण लाइ मतलबु हअं असांखे न लॻे बि नथो कंहिंसां वठूंउ।
न नामदन ॾिसो टाइम सां नामदन त वठी छॾजे। छो जे नाम जे बिना गति बि कोन्हे सोचण वारी ॻाल्हि आहे जी। चवंदा एन भई कल्ह को असां वेंदा आहियूं त भई नाम दान वरितलु हूंदो आहे त गुरू असा सां गॾु हलंदा आहिनि जीअं सत्ंग जेक ॻाल्हियूं ॿुधूं ता त लॻे तो असां नाम जपियूं चाहे न जपियूं उहो पाप पुञु असांजे मथां आहे। पर नामदान त वठी छॾजे उननि जो त बचपन में वरत हा बच पपनि में हुननि त वरतलु आहे उन्हनि हे मुंहिंज वग़ैरह मुंहिंजी ससु वग़ैरह शादी कराए त हिननि त ॾिठो ई हो त हिननि त शुरू में ई मतिलब वठी छॾ अचे। हा अऊं मतलब इहे छा मतलब असांजे परिवार मतलब छह फैमिलियूं आहिनि जीअं सभीनि ज तकरीबनि न वरितल ई आहे जीअं
हम, सुठी ॻाल्हि न हाण सभ हां त तांजो हुते अनंंदपुर दरबार पासे में तव उहा दूर तव?
पहिरीं अंसा जिते रवंदावासीं न आदर्श नगर में हुते पासे में बि जीअं हाणे थोरो सो मतिलब मकान मटियो आ पर मकान मटियो आहे असांखे वीह साल थी विया ऐन पर हितां असांखे मतिलब अधु मुनो कलाक लॻंदा वञण में।
अच्छा असांजे हिते त ॾिसो अनंदपुर दरबार बि पासे में आहे साईं जन जो पासे में आ बसि हरे माता जो थोरो सो परे आ त हुते बि मतिलबु वधीक त हन पंद्रह मिनट लगदां ऐंन में बस लंजन सतसंग उते बि थींदो ई आहेे ॿ मिंटे लॻंदा आहिनि विसपत विसप जुमे जूमे। बि कंदा एन उते। असांजी कटनी में छा आहे की सभु सभु चीजूं पासे पासे ईंदियूं हा हा हा हा हा जयपुर त इलाही वॾो आ कॾी नंढो हूंदो आ। वधीक माण्हू हा पहचान बि न पाईंदा ऐन कटनी वी असां। नयो जबलपुर इयो हिते तव। हा तॾहिं पहचानंदा आहिनि पर हे हा सभिनि जो पंहिंजो सुख आ वॾे शहर जो चाहे नंढे शहर जो। हिन में प्लस पॉइंट बि आहे की माइनस पोइंट बि आहे हर चीज आ
शहर में रवन ता हुनखे वॾे मेंढ इच्छा थए ऐं जेेके वॾे शर में रहनिा हुनखेॻ नढे शर में वञो जीअ भई दुखी थिए त शोर शराबो ट्रैफिक वग़ैरह ॾाढो वधीक आहे न जीअं
हा हा।
उई चवां पी न थे वट जेका शइ हुनजी वैल्य को जीअं भई जीअं मुंहिंजा ई पेका, मुंहिंजे हा भई मुंहिंजा पेका जीअं आमेर में एन जीअं त माण्हू आमेर वञ ल त तसि वेंदाआहिन जीअं अंउं असां वेंदाय ॿारन खे वठी करे त चंदआआहिय हलो भई कनकघाटी घुमीचुं सुठी जॻहि कनकघाटी। गोविंद देव जो मंदरु आहे माता जो मंदरु आहे जीअं उते नुरातरन पोखींदा कंदा आहिन जीअं ॾाढो धूमधाम सां मेलो लॻंदो आहे नवरातनि में। त हि चवंद आहिन हम में बचपनगट त ॾिठो आहे अ ॿियो कोई जगह कोन्हे घुमाण लाय। आमेर घुमेचो आमेर घुमीचो ऐं मां त हुते वेंदी त मूंखे त इअं मतिलब माईट वञ पल मूंखे लजे थो मां किथे न वञा।
हा उहो त आहे हाणे ठीकु ई आहे हाजी जो हलाए। हा, ऐं ॿियो गुड़िया कॉलेज वयी हूंदव।
न हाणेई हिकिड़ी वई आहे हिकिड़ ऑफिस वेंदी आहे ॿी व सनानु ते वेई आ हाणे वञण जी तैयारी में आहे। ठहंदी त चई ममी हिकड़ो फ़ोन मिलाए के ॾई वञा। हा तेस्ताईं ॻाल्हायो
हा सही आहे हुन पोइ वरी उह कॉलेज हली वेंदव। वरी तव्हां बिज़जी थी वेंदव कम में वरी
थी वेंदो नंढी फैमिली त कम त करे थी वेंदा पर हु फ़ोन ॿार मिलंद आहिन पंहिंज पाण मिलाए ॾीन्दा आहिन उननिहे क़ाया ऐप वग़ैरह हिनन सज्यो कयो आहे।
हा अच्छा अच्छा।
त मूंखे सेखारे वञ भई मां पाण ॿिए ॾींहं जो वांदी थी करे पंहिंजी मिलायां पंहिंज पाणे ॾींहं जो।
हा थी वया ताहांजा घणा कॉल थी विया अथव।
मुंहिंजा कॉल हिन में त शायद मां पंद्रहं वीह कया त आहिन पर मुंहिंजा में अठ ॾहू कॉल खे खयां कोन्ह त ख़राब थी वियोया मुंहिंजो कॉल जे - -
अच्छा मुंहिंजो बि कीअं कॉल आहे हिकु ॿ मुंहिंजा बि हुया आहिन खणऊ न - - त पोइ कटजी वयो करे इन करे त पहले मैसेज करे इंसान - - उ ई करे - -
मैसेज करे था कयूं तॾहिं तंहिंख पोइ बि नथा खणन। मुंहिंज पर्सनल मैसेज था कूं हाणे बि कंहिं पर्सनल मैसेज - - कयो हुन सां ॻाल्हायोसीं भई कयूं था त कयो त खईं कोन्ह त पाण - - फोन ख़राब थी वियो वरी पोइ तव्हांजो मैसेज कई न मुंहिंजी गुड़िया त मम्मी हा हा - - दुनिया नाल सां काई आटी अथव्हां हुनन सां ॻाल्हायो।
हा - -
त भई हा पोइ तव्हांजो फफ़ोन खयो जीअं।
हा - -
केॾी महिल नेटर्क प्रॉब्लम केॾीहिल कुु थी वञे जीअं त पोइ नथ खण सघूं न फोन त - -
पूरा थींदा पोइ त थींद छा।
हा टीह में बिव्हांखे करणा बि आहिन वरी तंहिंखां पोइ खणणा बि आहिन। कॉल ॿई कम कंदा आहिन न वरी पोइ। हा लॻा पिया आहिन सिंधी सभ बिज लॻा पिया आहिन फिलहाल त जंहिंखे ॿुधाए।
हा - -
ह - -